हेलो
नमस्कार मित्र।
नमस्कार।
आइ हमसभ झारखण्डक गिरिडह जिलामे स्थित पवित्र मधुबन धामक घुमब। लेल एतय एलहुँ एहि स्थानक पवित्र प्राकृतिक सुन्दरता शान्त वातावरण आ धार्मिक महत्व देखिके मोन अत्यन्त प्रसन्न भय रहल अछि
हँ मित्र ई स्थान वास्तमे बहुत पवित्र अछि।
चरोपात हरियल जंगल स्वच्छ हवा पहाड़क मनोरम दृश्य श्रद्धालु भक्ति भाव देखे के एखन मन अनुभव भए रहल अछि। जेना हम कोनो दीव्य स्थान पर पहुँचे गेल छी।
देखू मंजिरे मुख्य द्वार कत सुन्दर नगे से सजाओल गेल अछि। रंग बिरंग फूल घंटी दीपक आ धार्मिक चित्र सब एहि संस्थानक शोभा आ पवित्रताके आरो बढ़ि रहल अछि।
सही कहलौ जखन हम मन्दिरक भीतर प्रवेश केलहु तखन घंटीक मथुर ध्वनि भक्ति से उभरल भजन आइ प्रवतिक सुगंध से पूरा वातावरण अत्यंत शान्तिमय आध्यात्मिक लागि रहल अछि।
आब चलू पहिने भगवानक दर्शन करी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करी आ अपन परिवार समाज आ सम्पूर्ण मानव जातिक सुख शान्ति आ समृद्धि लेल प्रार्थना करी
अवश्य मित्रा भगवानक चरणेमे बात निभ हमरे मन मे एहन अनुभूति भए रहल अछी जे जीवनक समस्त चिन्ता आ दुख मन दूर भए रहल छै
दर्शन कयलाक बाद हमसभ मन्दिर परिसरमे घुमैत छी एतय बनाओल गेल साफ सुथर पथ हरियर गाछी आ सुन्दर बगीचा देखी केँ मन आनन्द भरी गेल अछि
हँ एतऽ दूर रहैय छियै आइ श्रद्धालु अपन परिवार संग घूमि रहल छथि पूजा कय रहल छथिन आ एही पवित्र स्थानक महिमा सुनाबैक एक दोसरक संग खुशी बाँट रहल
हमरो सुनल छल जे जैन धर्मक लेल मधुबन एतय महत्वपूर्ण तीर्थ स्- -थल मानल जाइत अछि एतऽ प्रति वर्ष हजारो श्रद्धालु दर्शन आ साधन करबाक लेल अबैत छथि
बिल्कुल सही धार्मिक ऐतिहासिक दृश्य से यही स्थानक विशेष महत्व अछि एही कारण देश विदेश लोक सब एते आबि रहल अध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करे कैसे
हूँ सही कहलौ मित्र एते भोजनाालय विश्राम गृह आ यात्री सभक सुविधा लेल बहुत नीक व्यवस्था कयल गेल अछि जाहिसँ सभ आतुंकूके कोनो कठिनाइ नहि होइ
सही कहतौ जगन मंन भर प्रवेश करल तन घट मध ध भ भ अगरबत्ती सुगन्ध सँ पूरा वातावरण अत्यन्त शान्तिमय होग गेलै
हूँ सही कहलौ चलू किछु समय एतय बेसी प्राकृतिक आनन्द ले पक्षी सभ केँ मधुर आवाज शीतल हवा आ हरीहर वातावरण मनके अत्यन्त शान्ति दैत अछि
हमरा तऽ एते आबि केँ एहन अनुभव भय रहल अछि जेना प्रकृतिक आ आध्यात्मिक दुनू एक संग मिले के जीवन मे नव ऊर्जा भरि रह
आब हमसभ किछु स्मृति चित्र सेहो खीची ली जाहिसँ एहि पवित्र यात्राक मधुर याद सदिखन हमरा सभक सग बनल रहै
हँ मित्र परिवार आ दोस्त से ई तस्वीर साझा करब सभ केँ मन मे से होय तऽ कोई बात इच्छा जागरूक
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक व्यक्ति के जीवनमे कसम क से कम एक बेर मधुबन आबी एहि पवित्र वातावरणके अनुभव अवश्य करबाक चाही
बिल्कुल इतय आबी केँ केवल दर्शन नहि बल्कि मानसिक शांति सकारात्मक सोच आ जीवनमे नव प्रेरणा सेख प्राप्त हो जाय छै
आब सझा होमय लागल अछि मन्दिरमे फेरसँ आरती क तैयारी चलि रहल अछि चलु आरती भागी बनी भावना आशीर्वाद ग्रहण करी
आरतीक मधु स्वर दीपक प्रकाश आ भक्ति से भरल वातावरण देखि केँ मन अत्यंत भावुक गेल आखी मे आनन्द आसू आबि रहल अछि
हँ यात्रासँ हमरा बहुत किछु सिखै लेल भेटल विशेष रूप सँ श्रद्धा अनुशासन स्वच्छता आ प्राकृतिक संरक्षण महत्व
हँ हमसब संकल्प लैत छी जे अपन जीवन मे सगरोसत्य ईमानदारी सेवा आ मानव तऽ मार्ग पर चलब
हँ, एहिसँ आब चलू। लेबाक समय। भऽ गेल अछि जे मुदा एहि स्थानक यादि सदिखन हमरा हृदयमे जीवित रहत।
अवश्य, फेर अवसर भेटल तऽ हमहूँ अपन परिवार आ मित्रसंग। फेर मधुबन धामक दर्शन करबाक लेल जरूर आब।
हँ, अबैसँ फेर अवसर भेटतऽ हमसभ अपन। परिवार आ मित्रसभक संग मधुबन धामक दर्शन करबाक लेल जरूर आएब।
भगवानसँ प्रार्थना अछि जे सभ लोक सुखी रहथि, स्वस्थ रहथि। अहाँ जीवन प्रेम, शान्ति आ समृद्धिसँ भरल रहै।
हँ, एहि पवित्र यात्राक सफल आयोजन। लेल भावनाक प्रति हमसभ। हृदयसँ कृतज्ञ छी आ पूर्ण दर्शन। कामना करै छी।
चलू, आब घर दिस प्रस्थान करू। मुदा एहि धार्मिक यात्राक अनुभव हम अपन जीवनमे सदैव याद राखब आ लोकसभसँ आबैत रहब।
ओ, चलू आब घर दिस प्रस्थान करी। मुदा एहि धार्मिक यात्राक अनुभव हम अपन जीवनमे सदैव याद राखब आ। लोकसभके सेहो एतै आबय लेल प्रेरित करब।
हँ मित्र, मधुबन धामक ई यात्रा हमरा जीवनक अविस्मरणीय। अनुभव बनी गेल, सदैव प्रेरणा, श्रद्धा आ आनन्द दैत रहल।
अहाँसंग यात्रामे हमरा बहुत प्रसन्नता भेल। आशा करैत छी जे आगाँ सेहो एहन धार्मिक। यात्रामे हमसभ संग संग भाग लेब।
देखू मित्र, आब हमसभ मन्दिर परिसरक बाहर निकलि रहल छी। मुदा एतय प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक क्षण आ प्रत्येक अनुभूति हमर हृदय पर अमित छाप छोड़ि देत, जाहि कारण ई यात्रा अविस्मरणीय अछि। जीवन भरि मोनमे बसल रहै।
हू, सही कहलहुँ। ई जखन हम पहिल बेर एतऽ आ तखन केवल दर्शन करबाक इच्छा छल। मुदा आब एहन अनुभव भऽ रहल अछि। जेना भगवानक कृपासँ जीवनमे नव उत्साह, आत्मविश्वास आ मानसिक शान्ति प्राप्त भेल अछि।
देखू कतबो लोक दूर दूरक राज्यसँ कठिन यात्रा कऽ एतऽ पहुँचैत छथि। मुदा सभहक चेहरा पर श्रद्धा, विश्वास आ सन्तोष स्पष्ट रूपसँ देखाइ दै छै।
हू कतको लोक दूर दूरक राज्यसँ कठिन यात्रा कऽ एतय पहुँचैत छथि। मुदा सभक चेहरा पर श्रद्धा, विश्वास आ सन्तोष रूपसँ देखाइत अछि।
ई सत्य अछि। कारण भगवानमे सच्चा विश्वास रखनिहार व्यक्ति हर कठिनाई की सज पारि कऽ लैत छै। आ जीवनमे सदैव सकारात्मक सोच बनाय रखैत छथि।
हँ बिल्कूल एतय हरियालीके देखिके एहन प्रतीत होइत अछि जेना प्रकृति स्वयं भगवानक चरणमे अपन सुन्दरतम रूप अर्पित कऽ रहल अछि।
चलू मित्र अब किछु समय यही पहाड़ी रास्ता पर धीरे धीरे चलैत प्राकृतिक आनन्द ले आगा बढ़ैत छी यही से यात्रा के आनंद आरो बढ़ी जाइत
हँ हमरा ई यात्रा केवल धार्मिक नहि बल्कि शिक्षा प्रषद सेहो लगैत अछि कारण आ धर्य अनुशासन सेव आ पूकार महत्व बुझायत अछि
देखू कतेक स्वयं सेवक श्रद्धालु सभक सहायता करैत छथि कोनो पानि पिआबै छथि कोनो रास्ता दिखाबै छथि आ कोन वृद्ध लोकक सहारा बनैत अछि
हमरा ई यात्रा केवल धार्मिक नहि बल्कि शिक्षा प्रषद से हो करब सबसे पैघ धर्म मानल जायत अछि एहि प्रकारक सेवा देखी के अपनो मनही समाजक लेल किछु करबाक प्रेरणा भेटैत अछि
अब जखन हम घर जायब तऽ अपन परिवार आ मित्र सबके मधुबन धामक सम्पूर्ण अनुभव विस्तारे सँ सुनाइब जैसे से हमको एतय आबैक प्रेरणा भेटैत
हँ हमसब फोटो आ वीडियो सेहो दिखायब जाहिसँ ओसभ एहि स्थानक सुन्दरता आ पवित्र वातावरणक अनुभव किछु हद धरी कई सकति
हमरा विश्वास अछि जे भविष्यमे फेर अवसर भेटैत तऽ हम सब पूरा परिवार संगे एतय दू तीन दिन रहिके सम्पूर्ण तीर्थ क्षेत्रक दर्शन करब
अवश्य तखन हमसभ पहाड़क सम्पूर्ण यात्रा करबसँ महत्वपूर्ण स्थानक देखब आ सान्त वातावरणमे ध्यान आ प्रार्थना सेहो करब
भगवानसँ ई प्रार्थना छै जे ओसभ लोकके जीवन मे सुख शान्ति समृद्धि आ उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करथि जैसे से संसारमे प्रेम आ समभाव बढ़ैत अछि
हँ मित्र यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दोसराक सम्मान करै प्रेमपूर्वक व्यवहार करय आ मानवताक मार्ग अपनायब तऽ समाज स्वत सुन्दर बनि जायत
यही यात्रा छै हमरा शिक्षा दे ह जे प्राकृतिक रक्षा करब प्रत्येक नागरिक दायुत्व अछि कारण स्वच्छ वातावरणमे जीवन आधार अछि
हँ बिलकुल यदि हमसभ गाछ नहि काटब कूड़ा नहि फेकब आ पर्यावरणक रक्षा करब तऽ आगा अबैवला पीढ़ी सेहो एहि सुन्दर प्रकृतिक आनन्द लए सकत
अब देखू सुइर धीरे धीरे समय लागल अछि आ आकर्षक लालीमा सम्पूर्ण पहाड़ के अत्यंत मनोमोहक बना दै अछि
ई दृश्य वास्तवमे अविस्मरणीय अछि एहन सुन्दर प्राकृतिक दृश्य जीवनमे बार बार देखबाक अवसर बहुत कम भेटैत अछि
चलू मित्र आब अपन वाहन दिस बढ़ैत अछि कारण यात्रा समाप्त होइत अछि मुदा यही स्थानक पवित्रता सदैव हमर मन मे जीवित रहत
सही कहलउ हमर पूर्ण विश्वास अछि जे भगवानक कृपासे फेर एक दिन अवश्य एतय आबयक अफसर भेटत आ फेरसँ एहि प्रकारे आनन्ददायक यात्रा करब।
देखबै हूँ सही गेले आ संपूर्ण दिन अत्यंत आनन्द श्रद्धा व्यक्त प्रणश बरल रहल